ओ
की हाल चाल
ठीक छै अहाँ कहू की हाल चाल
ठीके छै
आओर कथी सब भऽ आवाज नै आबि रहल अछि अहाँके
अहाके
के आवाज कट गेल छले
हेलोहेलो
कथी बजलौ हॅं
कहली बाबू अहाँके बर्बाद करै पर लागलै
हँ देखलियै हमहुँ छौड़ा छहिये अपना पागल छै अनी नै बड कमी छै कनि ने बड कमी छै छैये ने कनिकबो बुद्धि तुद्धि सब नाम के आय देखलहु हम अहाँसँ गप केने ये दू मिनट छब्बीस सेकेंड एकर इफेक्टिव टाइम देने छै कहु
तक
बाजे ल नै आबै छै तऽ कथी बाजतै इ
आओर सब कहू की हाल समाचार गाम घर के बारिश ह बारिश तारिश होय छै कि नै
दिन मे दस पन्द्रह मिनट
हुॅं एत तऽ भऽ रहल छै तीन दिन सँ लगातार दिन मे एक बेर भए जाइ छै कनि मौसम ठणडा केने छै त निक लागे छै आओर कहू कथि खाय छियै
अण्डा खाय छियै
अंडा खा रहल छी मंगल के अहाँ अंडा खाय छियै
हमरा तऽ रोजे खायके छै छओ महीना
हुॅं कनि हँ कनि खयाल राखल करू अपन आ ओ ज ड्राइ फ्रूट सब छले एक सब से खाय छी कि हा ठीक हवे आओर अहाँके खेनाइ पिनाइ बनबै लए आबैए कि नै
दस
हँ लगभग मे बनाए लै छी भात दालि तऽ बन भात दाइल सब्जी
ह नीक छै अहाँके घरवाली अहाँ पे फलेक्स करत हमर घरवाला के आबे या खेनाइ बनबे ल हुॅं
एते एते नीक नहि छियै हम
नहि एहन कोनो बात नय छै हमर भाय सब बड नीक छै पैड मिलल यूनिवर्स मऽ
बैठा के खुएबै से सपना सपने रहि जेतै
कखनो कऽ तऽ बना देबै नऽ एहन बीख सनक बोली बाजबै तऽ बुझ जाय बुझ जाइयो आइ काल्हि कऽ लड़की सब केहन होइ छै
ओहन लड़की सऽ बियाहे ने करऽके जे
बियाह नहि करेके ये ओना ओनाहिते रहबै भरि जिंन्दगी
हँ ओहिना रहबै आइ कालहि देखे रहल छिये नीला ड्राम मे नीला ड्रम वाला सुनिक तऽ आऔर
हँ तऽ सबटा तऽ तेहने नहि ने नय होइ छै कनि देख सुन कऽ जान पहचानक जानल पहचानल नीक लड़की से अहाँ कऽ करब बियाह कना हऐते हने लोल्लू पुचछु सबसँ ढूँढ कऽ ला दे
नीक लड़की कहाँ मिलै छै कैश्त में
तऽ दोसर जाइत मऽ करबै की अहाँ?
करबे नय करबय
अहाँ करबै कोना केने? करऽ पड़त अहाँके। भोज-भात कऽ खर्चा खर्चा बचबै छी अहाँ। नहि एना केना ई नहि
लड़का बियाह मऽ कहाँ खर्चा होइ छै भोज-भात मे जादा हेलो हेलो हेलो